हेलो।
अहाँ कल कटल बोलले रहियै।
अहाँ हमरा इहे नम्बर परर फोन कए ले छलियै एखनि।
हँ इहे नम्बर रहै।
ओ तऽ'उहे हमरा समझ ने आबि रहल छले कि आा हमर हसबेंड वाला नम्बर पर। कलक कि दुनू आईडी इहे ने मोबाइल में खोले छलिये।
अच्छा।
आह। तऽ'ओहे ले हम अहाँ से पूछली कि लास्ट मे कोन नम्बर रहे ते एकसठ वला नम्बर पर फोन क ले छी। ी न।
देखिये अभी बतबे छी कोन नम्बर रहे।
बासठ डबल जीरो बासठ बासठि एकसठ।
हँ इहे नम्बर पर ह ई जे बोललियए न अभी उ नम्बर पर हम खेले रहिये।
आ।
अभियो तो अभियो तो है नम्बर पर के लिए
हँ त अहाँ तखनी कहलियै ने कि हमे ग्रुपमे तुरन्त मैसेज करलियै। तऽ' कले रही ओहे परर तऽ 'हम कहलियै कि हमहुँ मैसेज कले रहि। दुसरा नंबर से
हँ तऽ' उहे नम्बर रहे एकसठ वाला।
नहि तऽ'एगो हमर अपन ई हमर हसबेंडके नम्बर भेलए छै।
आठ।
हमर नम्बर भेल स सतासी जीरो सन्तानबे अस्सी दू सए बीस।
अच्छा आइ लव माय डोटर।
हँ आइ लव मइ डॉटर मानसी सि करके होइत।
हँ।
हँ तऽ'ओपर करबै तब हमर नम्बरसँ बात भेल त ओसँ तऽ'नहि बात भेल रहल।
नैय
हँ तऽ ओहोसँ काज करबै तऽ एगो टास्क पूरा भए जाता हन।
अभी लाइन केइट गेलै।
तऽ अब इहो अहाँके एगो टाकसओरो हो जायत हमरासँ बात हत। हम पूछ रहल छी। प छलियै कि अभी जे अहाँ बात करै छियै तऽ फोन कैट जाइ कैट गेलाके बाद अहाँ के क्वेस्चन की पूछय य अहाँ से?
नहि आबै छै डाइरेक्ट सबमिट लए लै छै।
अ कोई क्वेेश्चन नहि पूछैया मतलब हमरा आरके
नै, अभी हम बोललिये न अहाँ के रूल चेंज क देलके हेन।
अच्छा रूल चेंज कर तऽ वह हम भी कन्फ्यूज रहै कि हमर बड़ वाली दीदी ह न ने से आइ से स्टार्टे केलकै हँ काम करैके तऽ उकरो क्वेश्चन नहि आबैत रहलै, तऽ ओ कहलकै कि हमर गलत तऽ नहि हो रहलै हँ। कहलकि तू सब कहैत रहे कि हमरा दस दस गो म हमलोग बहु क्वेशस्चन पुछलकै आठ नओगो क्वेशस्चन पूछनेके बाद तब पूछै छलकै, तब हमरा सभके फॉर्म सबमिट होइ
क्वेस्चन पूछला के बाद सबमिट ले छै।
अखनी हो जाइ छै कि सीधे ऊपर लिखे य के अहाँके कॉल अब एतना भेल आ, आ सबमिट उपरमे लिखल रहइ छै सबमिट करै छै तऽ सबमिट हँ
ओहे हम पुछेलथि आ फेर एखन से अहाँके नम्बर हम केना केनााकऽ फेर हसबैण्डके डाटा पे घुसके तऽ नम्बर निकालै छलियै अहाँके मैसेज तऽ नहि भेल तऽ मैसेज कली हँ व्हाट्सअपर कि ओ फोन केलिए ओ नम्बर पर त कहलाखिन कोइ कोशिश नहिह है। तऽ हम कहलियै दोसरके नहि लागि गेलकै छलै। तब फेर ओ कहल तऽ फेर हम नाम अहाँके अथी करके मैसेज कलेके, जे नम्बर होते ओ नम्बर से अपने करतथिन नाम लिखबै तऽ तब इहो अहाँके एगो टास्क आओरो पूरा भए जायत एहिसँ बात कर रहल छी तऽ
हेलो
हमरा पास ऐ हमरा पास बहुत नम्बर छै जेकररा से अहाँ बात कर सक लिए हमे बहुत नम्बर दे सकलियै अहाँके बात करैके ल लेल। कलकि हम जेकरा जेकास से बात करले छलियै ने कोइ- कोइ आदमी नहि छै कि बात केलक तऽ खास बन गेलक जैसेकि बाते कर तऽ उएह सब आदमी के नम्बर रखले छलै तऽ। ककरो भी टास्क पूरा करयके भए छै तऽ हम हुनकर आरके नम्बर देली। तऽ जल्दी जल्दी एना कास्ट पूरा भए गेल, एना हइ कि फोन लगाबयके पड़ै छै। व्हाट्सऐपसँ करैके पूछे के बात करे के लेल तब ऐना है कि डायरेक्ट
हां मतलब ईगो हो रहे ने करले त हँ। होये जाए छी
अभी मैसेज केलियै तऽ मोना कुमारी कोइ नामके मैसेज करैत रहलक, ओ भी कहलन की कखनी बात करेंगे? से दिन में करेंगे कि रात मे तो बतााने के लिए? मैसेज देखलिय तऽ ग्रुप मे। हेलो। हेलो। हेलो। हेलो। आवाज नहि जा